हेल
हेलो नमस्का
नमस्कार और बताबै छी अहाँके की हाल चाल छ
यहाँ सब ठीक छै आप अहाँ के ठीक छ
हँ हमहहुँ ठीक छियै आओर बताबै छीियै ने अहाँके खाना भऽ गेल
अभी खाना थोड़े बताय अभी दस बजे खाना बता
अच्छा हमर तऽ खाना भा गेल गे
अभी तऽ सुूद क उठल छै अभ
तऽ दस तऽ बज गेल छै साढ़े दस हो गेल छ
अच्छा तऽ अब खाना अभी न आयल छी अभ ओते तऽ खत
ओ आओर बताबै छीियै न
अहा सब खाना खा लेने छ
हँ हम खाना खा लै छ
अहाँ के नहु जायल आज अहाँ मोतिहारी नहि जेबै आ हेल
ह
हेलो अाँ अहाँ आजू मोतिहारहारी ने जब
बाजू बाजू हेल
अहाँ आज मोतिहारी जेब
हेल
हेलो अहाँ आज मोतिहारी जेब
पारी जब
आ कितना बजे से जेब
जबै एगारह बारह बज
अहाँ के लिंकेट वाला काम भाव छ
आ ओ नहि अभी करब
ओ गर्मी मे घूमैके पड़त
हँ आज न करबै बिहान से करब
बलिंकिन वाला काम भहान से भए छ
हँ आओर बताबै छी ने अहाँके खाना बनाबमे आ जाइत छ
नहि हम खाना बनाबै नहि होइ छ
आओर बताबै छी अहाँके की करै छ
अभी तऽ हम सुति के उठल छियै तऽ अहाँके फोन आयल छी त नहे बतिआइ छ
अ आओर बताबै छी अहाँके हँ बोलै छी बाजू बाज
अहाँ सबसे अच्छा फ्लिपकार्ट वला काम पकड़ ले छ
ह
एक बार सामान उठा के रख लेल छियै बैग मे दस दिन तक बादै छिय
नह ओ एतह फ्लिपकार्ट न छ
मोतिहारी मे फ्लिपकार्ट के ऑफिस न छ
न छ
वए क्या बात कर क बात करै छै अपन
शायद होत ह हमरा न पाता छ
लिंकिड के पता छ
ह
लिंकिते मे जे
हँ उह ठीक छ आओर बताबै छी ने अहाँके नदी उदी नहा जाइ छी कि
न हम नदी न हम तैरे न आबै छै हम वाटर बर्क जाइ छ
पटना मे वाटर पार्क छ
पटना मे छै सबसँ बड़का वाटर पार्क छै बिहार झारखण्ड क
ओ पटनाम
ह
कितना रुपआ लागे छै कितना टाक
टाका नहि हमनी फ्री मे जाइ छ
अच्छा होॉस्टल में फ्री में जाइ छ
नहि होॉस्टल के मालिक जे छै न
ह
ओकरा चचा के बेटी के जोनतमाद होत
ह
ी एम छै नवादा क
ह
फ्री मे पास दे दै छ
अ
होस्टल वालला के ले जाइ छै पाँच गो लैकन के घुमा के ले आबै छ
अ
हर हर एतवार के जकर मन ओकर पैक करे चल जाय छ
अहां के डूबे छी न ने ओहि मे तैरे आ जाय छी अहाँ क
अरे वॉटर पार्क मे जायदे गहराई न होइ छै
ओ जादे गहराइ नहि होइ छ
मोतिहार मोतिहारी में अभी एकोगो वाटर पार्क नच
छै खुलल छ
क
एक
यहा मोतीपुर में दूधूू वाटर पार्क छ
ह
अहाँ के पोचन जी के बोले वाटर पार्क में घूम के आबे छ
ग पौजन ज तऽ ूबिय जेथि
नहि न दतै मूड आदमी न द बै
घ पोछना मोट थोड़ ने छै उ तऽ अभी छोट छ
छै छै मोट छ
अच्छा मट छै ई हँ मर छ
ग गाल से गाल से अहाँ केना पता चल जा
हँ मोटा गेल छै लड़का के गाल ओह लेका रहे छ मने अब तक के मुता छै उनाहाँ तइ तऽ तयरे लाग लागत
हँ ई तऽ बातची कल छै उतराे लगत
ह एके बेर मे एक पास से उपाय निकल जाइ छ
अहाँ कहू आउ पटना वाटर पर घुमा दै छ
अच्छा आ अहाँके ढलक्ककर आदमी छ हम आबै छी पटना आ कह अहाँके न फोन उठाबे छी तऽ हो गेले हम पटने मे फस रह
नहि ओ ओसन आदमी हम नहि छ
अच्छा नहि छै अच्छ अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलत छै न
नीक से चलै छै लाइब्रेरी जाइ छी आठ घंटा
अ
आठ घंटा ओहिमे सीमे पढ़य छै सुतै छै खाय छै
ओहिमे खाइतो छिय
ज
ओहिमे बाहर से किछो कीन उन के खा सकै छ
होस्टले बला के लाइब्रेरी छ
होसल बला के कबिन छै जेनामे कीनून क किराना स्टोर छ
नहि होस्टल के नीचे छै किराना स्ट
ओ तऽ ओहिमे से कीन सकै छ
हं मुसी कीन तीन ले जाइ छै आ एसी मे बैठ क पलथि मारके खाय छ
ह
कितना समय भेल छै भैया त
अभी छओ चार मिनट आओर बतियाए के छ
अहाँके फोन अबय छ
न फोन नहि आबै छै लॉक खुलेा लिय य और बताबै छी ने अहाँ के खाना में सबसे नीक खाना कोन लागै छ
खाना में सबस बढ़िया खाना लागय छै दाल भात भुजिय
हू
अचा
गरीब बला खान हम तऽ खाय छियै चाउमिन बर्गर मोमोज सभ
अरे इ सब तऽ हमर डेलिये के छ
हमरो डेलियए के छै पेट जले लागल है इतना ने चाउमिन खाय छी बर्गर खाई छ
अहाँ के जरे लागल छै आ हमर त बीमारीे तऽ फैरे ध ले छै खाति तै खाति
हमरो तऽ दल छी फा जब बाहर जाई छी तब ओ सब खा ले छी य टाइफाइड हो जाई छ
फेर भागके घरे आगे छ
हँ फेर भातके घरे आ जाइ छ एहिे हम बहुत जदा खााय छी इ सब ओहिस हम कोोका कोला बहुत जादा पिय छी बहु
नहि कोकाकोला न पियै छै क छौ कंठ पे झोकरा ल
अच्
कोक कोला रेड बू
चाउमिन खाई छी बर्गर खाई छीयै डेली के छै अहाँ के हम तऽ दू तीन दिन प खा लै छी एक बे अहाँ के क बताबय छी डेली तऽ अहाँ के तऽ पेट सड़े लागल होत
नहि याह हमर मजबूरी छै न
अच्छ
आइक होस्टल में खाना बढ़िया न देै छै से पेट भर ला कुछ कुछ खाते रहल छ
ओ इतना दिक्कत छ
दिक्कत बहुत छै स्टूडेंट लाइफ में दिक्कत बहुत छ
ओच्छा विद्यार्थी के जीवनम तपस्या तब करहि के पड़य छ
हूँ आंह अहँं रहतिियै बाहर तऽ अहँं के पता चलतिये कैसे रहल जाइ छी अहाँके पता होत आहाँ पत
हँ हँ हमरा पता छ
अहाँ अपनेसँ खाना बनाबै छीयै बाहर मे रहल छी त
ह
कहाँ रहल छै मोतिहार
हू छओ महीना तक घर से बाह
कोचिंगो जाइ छियै अपन
हूँ गेल रहल छिय कोचिंग पहिल
कोन कोचिंग छै मोतिहारी मे
इंगलिश कोर्स छै रहल छ
अहाँ अकेले रहल छ
हँ पापा जी के साथ प तऽ पापा ज चले पिताजी चले आयल छै ने घर तऽ हम अकेले रहि गेल छी दू छे महीना रहि गेल छ
अच्छा तऽ एगो और आदमी छै जे उत्सव के साथ भी रहल छै अहाँक
हँ ओकरोे साथ रहल छ
कितना दि
हम रहल छी लगभ वहां छ उत्सव के साथ तीन चार महिना रह के छ
ओ वहाँ कथी काम करै छ
हम पढ़ाई करै छ
ओ ओ सब कथी काम करै छै मतियार
कपड़ा दोइके
कहाँ से कहाँ कपड़ा रहै छियै
एक एं फर्स्ट फ्लोर से मने नीचे से दो मंजिला पे
इहे काम ओ तऽ बाकी रहि गेल छै कपड़ा ढोइ के
हँ पहिले ई के रहल छै आब नै करै छै अ ओ कमाले पन्द्रह दिन आ छोड़ देेलै छी
इतना पढ़ लिख के की करले की कपड़ा ढोइ छै
का पता उ पढ़ल लिखल उ पढ़ल लिखल उपड़ झापड़ से पढ़ के पास हो जाय कोनो बड़का भारी बात छै
ओ पढ़ल लिखल नहि छै
न पढ़ल लिखल छै मने ओतना नौलेज जन हो होते ने उना छै
नॉलेज नहि छै लेकिन पढ़ल लिखल छै
हँ
केतना मिनट भेलै अहाँके दस मिनट हो गेल छी
हँ ठीक छै अहाँ सँ बात कऽ के बड़ा नीक लागल नमस्कार
जी नमस्कार नमस्कार